अच्छा की
हेलो
हेलो की हाल चाल छैय?
सब नीक छैय सखी अपन कहू की हाल चाल छैय?
हँ हमरा आरोके सब नीक छैय। बाल बुतरु सब नीक छथिन हमे तऽ अपन घरे मे छियै।
अच्छा हमरो बाल बुतरु सब नीक छैय सखि अपन कहू की हाल कल्हि हो रहल छैय की बनल छैय आज?
आज हमे बनेलै छियै तनिका दाल बना लेेले छियै हमरा आर बेटी केतन का चोखा बड पसंन्द पड़े छै आलू के तहि आलू के चोखा दुइयो बेटीके दुइयो बेटीके खूब नीक लगैत छै दाल भात चोखा खूब प्रेम से खा छथिन तऽ अहिया दाल भात चोखा आर आलू भुजिया बना देेले छियै ओ आर
चोखा भी अच्छो लगे छै भूंजियो गरमा गरम दाल भात भूंजिया खा बडे नीक लगे छै
हँ ओ आर फुआ देले छथिन चिप्स आर चरौरी तऽ ओहि तनिका छान देब तऽ हो जाय त दिन के खाना मालिक छथिन ने तऽ उतना दिक्कत कोनो नाए हेतै
अच्छ कहाँ गेल छथिन मालिक
मालिक गेल छथिन तनका कोनो काज छै हुनका के एगो दोस्त बुलायल छथिन मित्र बुलले छथिन भेट करे खातिर हँ भेट करे ल
तो ओही गेल छथिन
हँ कबो कबो दोस्त प्रेम से भी मिलेके चाहि ने तऽ आदमी बिसरा जाइ छै जैसे अहाँके बिसराय गेल छी
न ना हमे नहि बिसरेले छियै अहाँके सखी अहाँ जे हमरा आर से आम के अचार के रेसिपी पूछले छलथिन ने ओही बताबै खातिर हम अहाँके फोन कनेे छियै
बताउ सखि कैसे बनै छै आम के अचार हम तो बिसराय गेल छियै हमरा भोरो न पड़े छै कि आम के अचार कैसे लगे छै
नहि तऽ तनिका अहाँ हमर बात पर अ गप सुन लियौ जे अहाँ आम के अचार बनायब ने तऽ जेना पाँच किलो आम अहाँ कीन के लाइब हँ पाँच किलो आम लाय जेकरा आर मे गूदा एकदम नीक होवे छै ठीक छै हँ न न गुठली वाला आम लेब गुठली वाला रहै छै तनिका टाइट हो जाइ छै ने ओ आर गुद्दा सेकरा आर चलते आ ओर मे पियर सरसो पाउडर डेढ़ सौ ग्राम डाल देब और कश्मीरी चाहे तीखा लाल मिर्च पावउडर पचास ग्राम डाल देब और मेथी पाउडर हल्का भून लेब पचास ग्राम मेथी आर के और आ के पीस देब ठीक छै आ धनिया पच्चीस ग्राम लेब एकदम मात्र तकरा अहाँ लिख लेब कोनो कागज मे जेना मात्रा ठीक रही तऽ अचारो नीक बनी ठीक छै
मात्रा के अनुसार से सबकुछु डाले पड़े छै ने
हँ है आ धनिया पाउडर अहाँ जे तनिका गोटा धनिय के पच्चीस ग्राम भूजि लेब आ दर दर तनिका पीस लेब आ सोफ पाउडर भी पचास ग्राम लेब आ कलौनजी आ जवाइन भी बीस बीस ग्राम लेब ज्यादा ना लेब
अच्छा अच्छा सबके भूज भाँज लेबे के होइ छै न
अहाँ भूज के पिसते जायब अहाँ वा
कि
न न हल्का गरमा देव
अच्छा अच्छा
हँ ओ आर बाद तनिका आ जबाइ सॉरी ई अहाँ माफ करी हमरार के तनिका भूला बिसरा जाय छीये हमहु हल्दी पाउडर जे छथिन अ लेबना अहाँ से सए ग्राम लेब ठीक छै आ एकदम पीला खूब ई जे पेरोट के मसाला आबे छै न हँ हँ वही वही वाला लेब वाँ आओर स्वाद अनुसार अपना नीमक दे देब
नीमक लै लेबे के होइ छै
ह ह जादे तेल ना लेब आधे लीटर तेल मे पाँच किलो मसाला आऔर आम के सान देव
ओतै य चार मे पाँच ओ
आधे किलो हँ हँ फिर जब गल जायि न अ बोयाम मे भरब अहाँ तब वा आर से तनिका ऊपर से और दे देब ठीक छै तऽ सबसे पहिले तऽ ताजा कच्चा आम के नीक जकाँ धो के साफ कर ली
हँ
ओ आर बाद आम के अपन पसन्द के छोटि या बड़ टुकड़ा मे काट लेब
काईटके हँ
हँ आ कढ़ल आम के कपड़ा पे फैलक छत पे भोर से साँझ धरी दे बा हँ आठ दस घण्टा
के होइ छै न
हँ जेकरा स ओकर सब पानी सुख जाय
अच्छा
ओआर बाद हल्दी आओर नीमक मिल के रात भर सूती कपड़ा से तोपी रखी दियौ आ दोसर दिन आम से जे पानी छूटत ओकरा संगहि एके दिन और धूप देखारी दियऔ
अच्छा दू तीन दिन दिखाबे के होइ छै धूप
न न एके दिना पानी सहिता ठीक छै आ एकटा बड़का
रै ओकरा फेेक दिय
वारे उनानार फ ओकरेमे ओकरे मे अभी सूखे के रखे के पड़े छै तऽ ओ पानि सब सुख जाइ ठीक छै आ एकटा बड़का ब तन मे सबटा सुखल मसाला जे जे अहाँ भूजले छियै ओ एक साल जमा कर ले आ मसालामे पहिले अढ़ाई सए ग्राम पाव भर तेल डालब ठीक ओकर खूब बढ़ियाँ से पेस्ट बना लेब
अच्छा
आओ हँ और बार हल्दी नीमक लागल आम के टुकड़ा डाल देब आओर हाथ से नीक जाउ मिला देब ताकि सब मसाला आम
ओकरे मेन हँ
हँ आ मसाला मिलाल अँचार एकटा साफ आ सुखल काँचक बोयाममे भरि दियौ आ ऊपर से बाँचल हँ ऊपर से बाँचल अढ़ाई सौ ग्राम जे तेल बाँचल छै उ डाली दियौ
अच्छा
हँ आ बोयामके मुँह पर सूती कपड़ा बानीके कमसँ कम दस दिना धरि दियौ लगातार कड़ा धूप रखू धूप मे रखू आ बीच बीच मे जार के हिलाबैत रहू
छै एक टाइम बारिशे हो जायत दुनियाँ भर के बारिश हो जाइ छै कि एकदम छु टेके नामे नहि लेबै छै
तऽ ई जे एक बेेला धूप होवै छै न
हँ ओहे मे रखेके पड़तै की हँ एक टाइम तऽ बड्डी कड़ा धूप हो जाइ छै एकदम पराने निकल जाइ छै कहीं जाए उए मे
पसीने पसीने हो जाएब अहाँ आ ओहार बाद देखू तऽ एतना पानी एतना पानी की रोड तक कहुं नजरे न आबै छै लगै छै कि तालाब बन गेल छै चारो तनी
हँ सगरो पानी हो जाइ छै एकदम
तऽ बड्ड पानी होबै छै सखी
कल हम अपन माय घर गेल छलियै उहाँ देख देखलियै हम नाली मे एतना बेजोड़ पानी फेकैइ छै लगै छै कि फुहारा बरसै छै
बत
झरना उरना होइ छै ने ओइस हनाली से एकदम दू बटे से एकदम ऊपर उछलै छै
क बताउ ई केना पानी के उ लगै छै कि नाली के तनिका होवै
जाम उम हो जाय हँ ओ ओहि से ओहिसे निकलै छै जे नहि जानितै कहतै कि देखमब भगवान के महिमा उबरैछै यहाँ पे
न न ई अहाँ ठीक कहै छथिन
हँ तब एहे अहाँ के विचार से ही इस बार हम आम के अँचार लगाबै छियै कैसन होवै छै तनी देखै छियै हमहुँ की
तनि एही तरीका से बन बना के देखू जे अहाँ के केना बनै छै ओ आर बाद फेर हमरा आर के बात बतैयू की केना बनल छै
तऽ निशु सुनतो दू तीन किलोके हम आम आके अचार लगाबै छियै ओ। उजला वाला घीस करके।
हँ।
एगो हमरे सखी सहेली बतेलथिन कऽ कुच्चा के आचार कैसे। से लगै छै, तऽ उहे हम विचार करके कुच्चाके आचार लगै छै। लेकिन तनि कड़ा हो जाए छे, कुच्चके अचार
आ।
लेकिन खायमे निक छै, आधा सभ तऽ खाय के खतम कर देल छी।
हँ, तऽ खायमे निक लगते तऽ कैसे ने केना ने खाइ छियै।
और सोचे छियै तनी बरसात लेलऽ तनि और आम उम अच्छा, लगा देबे छियै मतलब बरसात मे कहाँ कहाँ। सब्जी उब्जी खोजे चलब कि आ सब्जियो नहि मिलै। छै, बरसात उरसातमे।
हा एको निक सब्जी ने मिले छै, सभ अलल गलल मिले छै।
तनि अँचार लगा देबै, तनी चरौरी उऊरी छा पार देलियै है ऊहे सभ बच्चा लोग। खा लेतै।
हँ, नहि नहि नहि निक छै, एना जे कहे छियै अहाँ तऽ नीके छै।
चरौरी उरौरीके साथ दाल भात कितना निक लगे छै खायमे।
बरसात के दिनमे केना केने जेयबे। सब्जी उब्जी खोजै लेल।
हँ, हँ, दिक्कत हो जाइ छै। तऽ
हँ, बड्डी दिक्कत होइ छै, बरसात मे सभ दिन तो निक लगे छै, लेकिन बरसात। के दिन बड्डे हमरा गन्दा गन्दा लगे छै। कीड़ा मकोड़ा सभ होइ छै एकदम।
त।
ओर कहू बताबू सभची ओर घरमे सभ समाचार निक छै ने।
हँ, सखी सभ निक छै, तनिका हमरा आरके ने एकटा। कॉल आबे छै, तऽ अहाके हम तन तऽ बेरीमे फोन करब ठीक छै।
अच्छा, ठीक छै, सखि फिर करिया ठीक ने
हँ, हँ, करब हम अहाँकेँ फोन करब।
ठीक।
ठीक छै, आ अगर जे हम बिसरा गेनि तऽ अहाँ कर लेब ठीक छै।
ठिक छै, ठिक छै।
चलू ठीक। एह ऐ।